ओफ
हेलौ
नमस्कार मित्र
नमस्कार नमस्कार सब ठीक छै
सब ठीक छै
कभी हम एक पुतक पढ़ि रहल छलु तकर हमरा एहसास भेल जे पुस्तक सब वास्तव मे मानब सभ्यता के सबसे पैघ आविष्कार सब मे से एक अछि
बिलकुल पुस्तक ज्ञान एक पीढ़ी से दोसर पीढ़ी धरि पहुँचबाक सबसे परभावी मध्यम रहल अछि
सच कहू तो यदि पुस्तक नहि होयतऽ मानव सभ्यता कतेको मोत पूर्ण ज्ञान खो देैत
हँ इतिहास विज्ञान दर्शन सायित्य आ संस्कृत सबक सरचन पुस्तक द्वारा सम्भव भेल अछि
हमरा लगैत छै जे प्रत्येक महान व्यक्ति पुस्तक सबमे से किछु सिखने छथि
बिलकुल कतेको सफल नेता वैज्ञानिकी आ लेखक नियमित अध्यय महत्व पर जोर देने अछि
कहलिय हम पढ़लेयो जे पुस्तक व्यक्ति के बिना यात्रा करे दुनिया गुआ भी सककेत छी
हँ एक पुस्तक द्वारा हम विभिन्न देश संस्कृति आ समय का समय कालक अनुभव प्राप्त सकैत छी
सच कहू तऽ ई एक प्रकारक मानसिक यात्रा जे कहवइत छै
बिलकुल अध्ययन कल्पना शक्ति आ सोचक समा पढ़ा देैत छै
हमरा लगैत अछी जे पुस्तक सब व्यक्ति के धैर्य बान सेहो बनाबैत छथि
हँ पढ़ाइ ध्यान केन्द्रित करबाक क्षमता विकसित करैत अछि
कलिय हम पढ़ैलियो जे डीजिटल युग मे से ओ पुस्तकक महत्व कम नहि पेल अछि
बिलकुल मध्म बदली सकैत अछि मुदा ज्ञानक मूल्य सदैव समर रहैत अछि
सच कहू तऽ एक अच्छी पुस्तक जीवन बदलि सकैत अछि
हँ कतेको लोक एक प्रेरणादाय पुस्तक पढ़ै अपन सोच आ जीवनक दिशा बदलेन छथि
हमरा लगैत अछी जे पुस्तक केवल जानकारी नहि देैत छी बल्किुल पुस्तक अनुभव दृष्टिकोणा आ बुद्धि मता सेवो प्रदान करैत छै
कलिय हम देखलहुँ जे सफल लोकसभ नियमित पढ़ै अपन आदत बनौने छथि
हँ निरन्तर अध्ययन निरन्तर विकासक आधार मानल जाए अछि
सच कहु तऽ मोबाल आ सोशल मीडियास से अलग पुस्तक पढ़बाक अनुभव विशेष होइत अछि
बिलकुल पुस्तक गहराई से सोचबाक अवसर प्रदान करैत अछि
हमरा विश्वास छी जे पढ़नाइ के आदत विषय निर्माण मे सहायता करैत अछि
हँ ज्ञान हमेशा व्यक्ति के सबसे मूल्यवान सम्पत्ति बनल रहैत अछि
सही कहलियै पुस्तक केवल कागज पर लिखल। शब्द नहि बल्कि मानव अनुभव ज्ञान संघर्ष खोज कल्पना आ बुद्धिमताक एहन खजाना छथि जाहि द्वारा व्यक्ति अपन सोच सोच विस्तार सकत छी आ जीवनक प्रत्येक क्षेत्र मे निरन्तर विकास कर सकैत अछि
कली हम पुस्तक सबक महत्व बारे मे चर्चा करली ह मुदा आब हमरा जानबाक इच्छा अछि जे आखिर किछु पुस्तक सब एतेक प्रसिद्ध किएक भए जाइत छै
बिलकुल किछु पुस्तक केवल कहानी नहि कहैत छथि बल्कि पूरा समाजक सोच के प्रभावित करैत छथिन
सच कहू तऽ कतेको पुस्तक दशको आ शताब्दियो बाद पढ़ल जाइत छथि
हँ क्यूकि हुनका मे एहन विचार आ अनुभव होइत अछि जे समयक सीमा पार जाइततस
हमरा लगैत अछि जे इतिहासक पुस्तक सभ सभ्यता के समझाबय लेल महत्वपूर्ण छथि
बिलकुल इतिहासक पुस्तक द्वारा हम अतीत सफलता आ गलती दुनू से सीखि सकैत छी
कलियम पढिलियो जे वैज्ञानिक पुस्तक सब मानव प्रगतिक के आधार रहल छथि
हँ विज्ञानक खोज सब पीढ़ी दर पीढ़ी पुस्तक सब द्वारा साझा कयल गेल अछि
सच कहो त यदि वैज्ञानिक अपन खोज लिखी कई नहि छोड़ती तऽ प्रगति के बहुत धीमी होइत
बिलकुल ज्ञानक संरचण सभ्यताक विकास लेल अत्यन्त आवश्यक अछि
हँ बिलकुल हमरा लगे त छै जे साहित्यिक पुस्तक सब भावनात्मक विकास मे सहायता करै छै
हँ उपन्यास कविता आ कहानी मानव भावना के गहराई से समझाबैत छथिन
कलियम पढ़लियो जे कतेको पुस्तक राजनीतिक परिवर्तन मे सेहो भूमिका निभानी छथि
बिलकुल विचारक शक्ति बहुत पैघ होइत अछि आ पुस्तक ओहि विचार केँ लाखो लोक धरी पहुँचाबे तच
सच कहो त एक विचार पूरा समाज बदल सक छै
हँ इतिहास मे एहन अनेक उदाहरण भेटैत अछि
हमरा लगैत अछि जे जीवनी पढ़नाइ सेहो बहुत उपयोगी होइत अछि
बिलकुल महान व्यक्ति जीवन संघर्ष पढ़ी प्रेरणा प्राप्त होइतइत अछि
कलिये हम देखलियो जे सफल लोक सब लगातार नय पुस्तक पढ़ैत रहे छथि
हँ क्यूंकि सिखनाइक प्रक्रिया जीवन भरि चलैत रहैत अछि
सच कहू तऽ प्रत्येक पुस्तक एक नव शिक्षक जेका होइ त छी
बिलकुल प्रत्येक लेखक अपन अनुभव पाठक धरि पहुँचबैत छथि
हमरा विश्वास अछि जे पढनाइक आदत व्यक्ति केँ सामान्य से असाधारण बना सकैत छै
हँ ज्ञान कल्पना शक्ति आ समाज तीनो अध्ययन द्वारा मजबूत होइत छै
सही कहलाए महान पुस्तक सभ केवल मनोरंजन साधन नहि बल्कि मानव सभ्यताक, सामूहिक, बुद्धिम्ता, अनुभव आ विचारक संगग्रह छथि। जाहि द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान स्थान्तरित। होइत छी आर लोक सभ अपन जीवन समाज आ भविष्यके बेहतर बनाबे प्रेरणा प्राप्त करै छथिन।
कले हम महान पुस्तक सभक प्रभावक बारेमे पढ़लहु। मुदा आब हमरा पुस्तकालय सभक महत्व बारेमे जानबाक इच्छा अछि।
बिल्कुल, पुस्तकालय ज्ञानक मन्दिर समान मानल जाइत अछि। जते हजारो विचार अनुभव आ जानकारी एके स्थान पर संग्रहित रहत।
सच कहु तो पुस्तकालयमे प्रवेश करैत एक अलग प्रकार के वातावरण महसूस होइत अछि।
हँ, ओतय शान्ति अध्ययन आ ज्ञान प्राप्त करबाकऽ प्रेरणा स्वत भेटै अछि
हमरा लागैत छै। जे प्राचीन समयमे पुस्तकालय सभक महत्व औकरा बेसी त रहल होयत
हा, बिल्कूल जखन इंटरनेट नहि छल तखन पुस्तकालय ज्ञान प्राप्त करबाकऽ प्रभुखके दशल
कलिय हम पढ़लहु जे प्राचीन सभ्यता सभमे विशाल पुस्तकालय। बनावल चाहैत छल
हँ, कतेको राजा विद्वान। ज्ञानक संरक्षण लेल विशाल, संगग्रहालय आ पुस्तकालय, स्थापित करैत छला।
सच कहु तो ज्ञानक संरक्षण सभ्यताक विकास लेल बहुत आवश्यक रहल होइत।
बिल्कूल, पुस्तकालय द्वारा एक पीढ़ी द ज्ञान दोसर पीढ़ी धरि पहुँचाे छै।
हमरा लागैत अछि जे विद्यालय आ कॉलेजमे पुस्तकालय विशेष भूमिका निभाबैत अछि।
हँ, विद्यार्थी सभ पाठ्य पुस्तकसे बारत जानकारी सेहो ओतहि से प्राप्त करैत छथिन।
कहलियी हम देखलहु जे नियमित पुस्तकालय जाय वालला विद्यार्थी सभ ज्ञानक दायरा बेसी होइत अछि।
बिल्कूल कियाकि ओ केवल परीक्षा लेल नहि बल्कि समझ। बढ़ाबऽ के लेल पड़ैत छथिन
सच कहू तो अध्ययन वास्तविक उद्देश्यसँ ज्ञान प्राप्त करना होबाक चाही।
हँ, परीक्षा केवल एक चरण अछि। वास्तविक शिक्षा जीवन भरि चलैत अछि।
हमरा लगैत अछि। जे डिजिटल पुस्तकालय सभ सेहो एखन लोकप्रिय रहल छथि।
बिल्कूल, अब लाखो पुस्तक मोबाइल आ कम्प्यूटर द्वारा उपलब्ध छथि।
कल्हि हम ऑनलाइन पुस्तकालयके बारेमे पढ़लहुँ।
हँ, तकनीक ज्ञानके आवर सुलभ बना रहले छी।
सच कहू तऽ आप सिखबाक अवसर पहिनेसँ बहुत बेसी उपलब्ध अछि।
बिल्कूल मुदा जिज्ञासा सिखबाक इच्छा एक दू सभसँ महत्वपूर्ण बात अछि
हमरा विश्वास अछि जे पुस्तकालय सभ समाजक बौद्धिक विकास। मे योगदान दैत छथिन।
हँ, ज्ञानवान समाज हमेशा प्रगृतिक दिशामे तेजी से आगे बढ़त
सही कहले पुस्तकालय केवल पुस्तक रखबाक रस्ता नहि बल्कि विचार ज्ञान शोध कल्पना आ मानव अनुभवक एहन केन्द्र छथि। जते व्यक्ति अपन सोच विस्तार सकैत अछि नहि जान करि प्राप्त सकैत छी आ जीवन भरी सीखनाइ। सांस्कृतिक विकास सकैत अछि।
काल्हिए हम पुस्तकालय सभक महत्व बारेमे पढ़लियौ मुदा आब हमरा जानबाक इच्छा छै जे नियमित पर नइक आदत व्यक्ति के व्यक्तित्व पर कोन प्रभाव डालके छै
बिलकुल पढ़नाइ केवल जानकारी प्राप्त करब माध्यम नहि बल्कि व्यक्तित्व निर्माणक एक शक्तिशाली साधन सेहो अछि
सच कहू त कतेको सफल लोक सब नियमित पढ़नाइ के अपन दैनिक जीवनक हिस्सा बनौने छथिन
हँ क्यूंकि अध्ययन व्यक्ति के सोच भाषा आ निर्णय लेबाक क्षमताके मजबूत बनाबैत अछि
हमरा लगत छी पढ़नेयाय शब्द भंडार बढ़ाबैत अछि
बिलकुल नियमित अध्ययन द्वारा व्यक्ति नई शब्दवली नै अभिव्यक्त आ बेहतर संवाद कौशल विकास करैत अछि
कहलियै हम देखलियौ जे अधिक पड़निहार लोकसभ अपन विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करैत छथि
हँ क्यूंकि हुनका विभिन्न विषय पर गहन जानकारी रहैत अछि
सचकोहु तऽ पढ़नेया आत्मविश्वास सेहो बढ़ाबैत होयत
बिलकुल ज्ञान बढ़ला से व्यक्ति अपन विचार अधिक विश्वासक संघ प्रस्तुत करैत अछि
हँ हमरा लगैत अछि जे पुस्तक कल्पना शक्ति विका् विकसित करैत अछि
हँ विशेष रूप से कहानी उपन्यास आ इतिहास पढ़नाइ मानसिक चित्र बनबाक क्षमता बढ़बैत अछि
कहलियम पढ़लियौ जे प्रणय तनाव कम करबामे सेहो सहायक होइ अछि
बिल्कुल अध्ययन मनके शान्ति करैत अछि आ एकाग्रह बढ़ाबैत अछि
हँ ई बिल्कुल सही केहलियौ सच कहू तऽ आजुक डिजिटल युग मे ध्यान केन्द्रित रखनाइ कठिन भए गेल अछि
हँ एहि कारण पुस्तक पढ़नाइ आदत ओरा मूल्यवान बनि गेल अछि
हमरा लगत अछि जे पढ़नाइ व्यक्ति के अधिक धैर्यवान बनाबैत अछि
बिलकुल पुस्तक धीरे धीरे सोचबाक आ समझबाक आदत विकसित करैत अछि
कहलिये हम देखलिय जे महान नेता सब जीवन बड़ी पढ़णिया जारी रखने छलाऽह
हँ क्यूंकि सिखनाइक प्रक्रिया वास्तवमे कखनो समाप्त नहि होइत अछि
सच कहू तऽ प्रत्येक पुस्तक किछु ने किछु नया सिखा दैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे पढ़नाइ आदत सफलता मजबूत आधार बनि सकैत अछि
हँ ज्ञान अनुशासन आ समय तीनों अध्ययन द्वारा विकसित होइत अछि
सही कहलियै नियमित पढ़नाई केवल जानकारी प्राप्त करबक प्रक्रिया नहि बल्कि व्यक तित्व विकाश आत्मन आत्मविश्वास कल्पना शक्ति विचार शक्ति आ जीवनक गहन समझ विकसित करबाक एहन साधन अछि जहि द्वारा एक सामान्य व्यक्ति सेहो निरन्तर सिखी सक् असाधारण उपलब्धि प्राप सकैत अछि